हेलो
गोर लागैत छियै फुआ अहाँके
हँ खुश रह भतीजी बोल
की हाल चाल छै
ठीक छै तोहर
हँ हमनी अरके भी सब ठीक छियै
आ लैकन बुतुरु
लैकन बुतुरु सब नीक छथिन फुआ अहा के आशीर्वाद छै सब नीक के सुख
हँ ठीके छै रहैएके चाही सब ठीक छै हमरो अरक
भोजन पानी बनि गेल रातिके
नाए अभी नाए बनले हैन अभी चाय पानि चलले हैन
अच्छ कनिक देरी से बनाबे छियै की अहाँ
हँ देरे से बनाबै सभे एगारह बजे सुते छै त की लैकन बुतुरु
हँ सही कहलो हँ ओ बनेते गेलहो अपना गरम गरम देते गेलहुं रोटी उटी हँ
नौ बजे तक खाना खाय ले छै
हँ एकदम नीक टाइम छै
बजे गेलै ओकर बाद फिर अपना
टी वी भी तनि मनि देखले फेर सुत गेल
अच्छ अच्छ आइ फुआ अहाँ कि गर्मी अर में अथी बड़ी उऊरी बनेलो की नहि बनेलो
हँ हँ बनेलियए की दू तीन किसिम बनेलियै बड़ी अबरी की तीसीयौरी पारलिय हवा बड़ी पारलिय हँ तऽ।
अबकी तो अहाँ फोरवर्ड भए गेल फुआ अहाँ से हमरा आर से तऽ अहाँ
हँ बड़ी दिन हो गेलै पारल तऽ पारलियै अबरी बच्चा बुतुरुके खायके मन करै छैय ने कहलकै अबरी पारे ने मम्मी पार तऽ कहलियै अच्छा पार दै छियै।
आ नीक लगबो करे छैय फुआ जेना बैंगन उंगन के सब्जी में बरसातक दिनमे बनाउ खट्टा खट्टा दऽ के कतेक नीक लगै छैय सब्जी आर हँ
कोरगौर बनबै छैय लोग। हँ आ बैगन बाला तऽ अथी उड़ीद दाल के बनबै छैय। हूं हूं से
आ के केहन बनबै छियै फुआ हमरा आरके तनिक बता दू ने हमें भी सोचले छियै बनाबैके।
अथी मसूर तीसी वला तऽ जाादे फायदामन्द होबै छैय तीसी तऽ ऐसे भी फायदे होबे छैय खाायस। तऽ तीसी वला जे बनेलहु लयलहुँ तीसी लय ले हँ तीसी के अपना चुनि पकि लेलक अपन फिर अपन धोए धाय लेलक रतिके फिर ह पहिलही ओकरा चुनि चान के रख दै छियै ओकरा रात के धोई धा देलहुं। से धोएके आ भीगो राति
हँ
आ भोरे अपन देखलहु फिर एकरा पानी धोए दव धोक तब ओना पीस मिक्सी मे पानी गायके निकालि देै छैय कपड़ा पर चाहे कुछो पर आ ओकर बाद पीस लै छियै हँ। दलिया के मिक्सी मे पीस आर तिसियोरियोके एक दिन पहिले पहिले चून फटक लेब बढ़ियांसे। ताकि कचरा आर रहै छैय बच्छा साफ सुथरा करना जरूरी ने रहै छैय। आ ओकर बाद तीसियोके सबेरेके धोए धा दै छी। हँ आ सरसो उरसो रहै छैय तीसी ओरिया मे तीसी में रहै कचरा।
हूँ हूँ हूँ
तऽ ओकरा धो ओकरो फ्रेश करि दयके चाही पहिलेसे हँ। ओकरो फ्रेश करि देलहुँ भोरे ओकरा धोइ देलहुँ धोबयमे तऽ बड़ी चट चट आदमीके पहिले से पता रहै तऽ धोए धायके रह लेकिन धोबायके चीज नहि है कि धोएके ओकरा सुखेतै तब फिर बनैते ऐसन न होइ छैय। चट चट हो जाइ छैय ओ एकदम निकले इहेसे लगले धोलव आ लगले थी क चट ओकरामे पिसलका दलिया ओकरामे डालि दै छियै आ तनि गोलखी जीरा तनि नीमक सबकुछु दै के जे मर मसाला होल सब दै देलहुँ आ ओकर बाद सान देलहु निमक अपन जैस स्वादके हिसाबसँ
गोलकी जीरा पीस के देबै छीयै अहां पाउडर देबै छियै कि गिलर पीसके देबै छियै?
पाउडर दै जरा लगा द दै छै स्वाद लगैत छै एहिमे
अच्छा लगै छै उहै सब अच्छा होइ छै ओकर बाद दुनू मिक्स कर देलहुं धोइ के दलिया पीसलका ओकरा मथलक आदमी मथइ से हल्का होबै छै खूब तनी फेनलक हाथ से फेट कै तनी फेट फाटकै खूब बढ़िया से तनी देखतऽ तब जाक अपन छत्ता पर गेलहु कपड़ा भींगा दै हियै हमेर तो ओहिसँ पाड़य छियो पहिले ओ कपड़ा देखे रहियै मम्मी आर दिन कपड़ा गारि दहि है गारि देेल तब फिर पसायर के तब हल्की अथी कर तब ओकरे पर पार ले गेलहु पारि दै छियै ओकरा पर अपन लगल दू रौदा लगेलो अपन पड़लौ छोटे छोटे गो पारक चाहि बर्गो बरगो नहि छोटे छोटेगो पारलहु हाँ
छोट पोट
हँ कहे की भुआवला बरिया बनै हैय बड़ा बड़ा आ तीसी वाला बनै हं छोटा छोटा कि देखेमे भी सुन्दर लगल खाइयोमे
हमरा आरके ने ई धुआ बड़ी के रेसिपी बता दू ने अहाँ हमरा आर के खूब नीक लगे छै ओर स्वाद खूब प्रिय छै हँ
ओकरा आरमे तऽ खाना बनबै हइ दालो आर बनबैके कोइ जरूरत नहि छै बड़ा अच्छा लगे छै खायमे भात अथी खा लेते है अच्छे लगै छै हं
त आ जेना बैगनों में बना देब त खूब नीक बैंगन तऽ राजा हो जाइ छै तऽ ओ कोहरा बरीके फेर हमरा बता दू ना
कोहरा बरी का करना है न ओकरा झाँक पके वाला जे मशीनिया जे एगो आबे है गाजर जे धुआ लए एते ओकरा छिल लेते अच्छा से धोए धा लेतै उहै झाँकै वाला मशीनिया पर झाँक लेतै अच्छा से मेही मेही से
ठीक छै
झाँ ओकरा डेकचीमे धरि दै छियै पहिले देखची धरि देल ओकरा दू धरि देलहु अपना झाँप के रखै द छै बत बर्तन से एगो पतीला चाहे कोई चीज मे बत बन मे धर के झाप के राखि दै छै एक दिन चाहे दू दिन राख देै छै देखलक की हो गेलै फल फलाइ जाइ छै फिर अपन चना के बेसन एक किलो चाय जेकरा जैसन होवे छै बनलक आदमी लैलक फेर ओकरा मिक्स कर देलक उहे वला घ घसलका जे रह है हँ
ह तो बेसन में बनै छै कि उरीद दाल में बनै छै
नहि कोहरा वाला बड़ी भुआ बड़ी जे बनाए है ओ बैगन बड़ी बना है अथी बाल उड़िद दाल में आ ई बारी बनै छै छै ने कोहरा वाला जे खट्टा लग ई वाला ई बने हैं भुआ बरी है एगो भूआ बरी अलग होबै है ज्यादा खट्टा होबै है ओकरा चार धरि देलक दूरा बेसन से माइथ के ओकरा डालिक के झाका दू दिन बाद चाहे एक दिन बाद जैसे
ह्म
तन मन जतन खाटा क ज एक दिन हलके खट दे दू दिन तनी जादे खाटा हो जतै ई चलते आदमी अपन खट्टा करे छै
त ओकरा आर के मत के आ दू दिन फेर ढाक के छोड़ देबे के चाही
आहन ई बेसन डालिके ने खाली ऐसे ही थाक देते भूआ के ओ भूआ के खाली कोई बर्तन में डाल के छोड़ देते झाँप के भूआ के अच्छा दू दिन बाद चाही एक दिन बाद एक दिन चाहे दू दिन जैसन खट्टा करे के मन होबे छै दू दिन मऽ दू दिन न त एके दिन मे बेसन लेते जितना बनाना हो तोरा जैसे नी हिसाबसँ अपना ओकर बाद ओकरा मे जे झकलका हय ओ डाल देते बेसनिया में ओकर बाद दुनू मिलैते मथतै खूब फेटतै खूब फेटतै जाकि ओकर नहि पानिमे देके देखतै आ लागि जेतै तब तो बढ़िआँ बढ़ी होइ गेलै नहि तऽ आउ थोड़ा फेटै फेटते फेटते बढ़िआं हो जाइ हय आ तब ओकरा बनाबै हइद बड़ी ओहिसे ही फेर छत पर अपन पारि देलक बड़ी जब अलगि जेतै तब तभिए बड़ी सुन्दर बनते हल्का ओकर पाइर लै छै आदमी तऽ अपना सुखै लए नहि ओय से की हलका हो गेलय ओकरा लोक बनबै छै अपन तेल मे फड़ सुखा लेलक दू रौदा
ह्म्म
तेल मे फ्राई केलक आ उएहे तरकारी उरकार बनेते जे चीज आलू के खौलते तऽ डालि दै छै
आ खूब नीक स्वाद आबै छै ओकरा आरमे तऽ दाइलियो बनाबयके जरूरत नहि पड़ैत छै
नहि छै हँ ओकरा मे सब मे मसाला पड़ियए जाय छै अच्छा लगे आ बैगनमा बला बना उड़ी दालमे हमर मम्मी बनबै छथिन ने
हँ हँ
मुरै घस ले रहथिन आ उड़ीडाल के दोनू के राति के फुला दे रहथिन ठीक ह उड़ी दलिया के फुला दे साफ सुथरा कर के फुलाय के ओकरा आ भोरे फिर धो धायके छैन दे रहथिन फेर पीस ले रहे ओकर मुरैया थोड़ा सा एगो चाहे दूगो झाँक के ओकरे मिक्स पथि हकर कह छै मू आलू बैगनमे मूली रहै छै नहि ओक पलै ने आ उहे मुड़इैै जगो मम्मी देखे रहियै इहे छै ऐसे ह इह मम्मी वैसी पारे रहथिनथिन मुरैया दे दे कखने मुरै मंहगा सस्ता तऽ बनेबही तऽ कोइ दिक्कत नहि मुरै के स्वाद अयतौ उड़दके दालमे वैसे ही फेँट देलक तनि जा्यदे
हू हू तऽ ओकरा आर मे फेर कोहरा देबे के जरूरत नहि छैय। भतुआ देबे के जरूरत नहि छैय?
ह कुछ नहि कुछ नहि कहे की ऊ ऊ खट्टा हो जाइ छैय बढ़िया सुखै हय तऽ खट्टा हो जाइ छैय तऽ बैगन बड़ी खट्टा उतना कहाँ रहै छैय ओ तो भुआ बड़ी दमी तै खट्टा होबे छैय। बैगन बड़ी खट्टा ना होबै।
अच छा हमे तो जानै छियै पुआ कि बैगन बड़ी आ भुआ बड़ी एके होबै छैय आज हमरा के मालूम चलल कि नहि बैगन बड़ी अलग होवै छैय बताऊ।
आ भुआ बड़ी अलग चना बला होबै छैय दर देहातमे तऽ केराउ उराउ सबके बनबै छैय।
केराउए केराउ पर बनबे।
केराउहो के बनबै छ देहातमे जादे केराउ उपजय केराउए के ने बनबे चना महंगा ओ घड़ी समझ मे आबे छैय। केरौआ उपजै है तऽ सस्ता रहै रहै छैय तऽ
अच्छा केरोउए के फुला के फुला के पीस के बनबै छैय ने? हँ हँ
केरउआ केराउ दररी देतै ओकर बाद फटैक चुन केऽ ओकरा धो फूलेते तऽ अपन पिसेते चाहे बेसन पिसा लेते ओकरा दालके आ तब बनैते वैसे जादे अच्छा बेसनियेके होबै है केरहुओ दाल क
हमहूँ कली मंगवायब फुआ बेस नहि तऽ हमहुँ काल मंगवाय फुआ बेसन अर ई उरी दाल मंगवा के आ तीसी आ हमहूँ कल के कल पार लेब सब। बरी तीनो बरी तनिक तनिक खी पारबीबी अभी हमना पारले छियै फुआ नही नहि तऽ अ अभी हमे ना पारले छियै हमे पारब
पारैके चाही कि ई सब पार लैके चाही।
चलू फूआ हमे करब अहाँके ठीक छैय। एकटा कॉल आ रहल छैय चलू ठीक
ठीक छैय।